हलो
ब
हेलौ आवाज नहि आबैए कनि नेटवर्क अथी नेटवर्कमे जाउ ने बहींन
गोड़ लागि छी
खुश रहू ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी बौआ ठीक छथि
ठीक छथिन केना याद केलहुँ
तऽ एखन खाना ताना बनि गेला तऽ अहाँके फोन करी
आओर सब तहन कहियौ
आओर सब ठीक छै अहाँ ओतय मौसम केहन अछि
मौसम तऽ ठीक ये भोरमे भेल छलए कनि पानि अहुं सभ दिस भेल हएत न पानि नइन
हमरो दिस नहि भेलयै खूब बरसलै या
अच्छा आओर सब तहन कहियौ
आओर सब ठीक छै अपन कहियौ की खाना बनलै
खाना बनलै एखन बनेलौहुं हें रोटी अल्लू परोड़ के तर कारी आ दूध छै आओर आम छै
एहि एहि मौसममे तऽ आमे खाायमे नीक लागै छै आम रोटी चूड़ा आम सएह सब खायमे नीक लागैत छल हमसभ जे
काइल तऽ सेएह केलीये हम त काइल एकादसी रहे तऽ भात खेैतियै नइ तहन हमसब केलहुं की दिनमे तऽ वएह रोटी तोटी खेलियै पूरी बना लेलियै एक बेेर आ फेर साँझमे खाय बेरमे हम आर बुढ़ी रहथिन हमर ददिया साउस त दुनू गोटा फेर हमसब अथी खेलियै चूड़ा आम दही नून नूनो दऽ दियौ तऽ बड्ड स्वादगर लागइ छै सेसभ खेलियै आइ हम
तै छै काल एतेक आँधी बिहारि उठलै कि सब गोटा गेल छलयै आम बीछै लए तऽ आम लक केलिये बिहाइरमे तऽ अहाँ के पताए अछि बच्चा सब के कते नीक लागे छै आम बीछै कालमे
हँ अइ बेेर अचार तचार बनेलहुँ की नहि
हँ अचार तऽ बनेलउ हं अहाँ नइ बनेलउ हैं अचार बनेलउ हें आमिल बनेलउ हें
नइ कनी मनी तऽ हम आमिल बनेलउ अचार अइ बेेर नइ बनेलउ अइ दुआरे नइ बनेलउ हमरा दू टा गाछमे आम छलइया ओएहे दुनू गाछ खसि गेले बिहारिमे बड्ड बिहारि आयल रहय दू दिन तक लाइटो नइ रहै नइ रहै एक बेर बिहारि आयल रेहा
नइ रह बड़ परेशानी भऽ गेल छला ओहि दिन तऽ जय दिन लाइट कटल तइ दिन त एकोटा काज पहिले तऽ ई छले कि आदत छला लालटेन सबके फिर ओइके बाद बिजली नबका नबका आइन देल
हँ आब तऽ लाल टेमो नइ छइ ने मटियातेल दइ छै सरकार किछ आब स सुविधा छै मटिया तेलक चूल्हा पर खाना बनबइ छी कि नइ अहाँ हँ
चुलहे पर बनै छय देखइ नइ छियै सिलेंडर के पाय कतेक भऽ गेल नहि और उपरसँ सिलेंडरो नइ भेटे हँ माल जाल के खाना बनइ छइ
अ चेप चेपरी चिपरी पथइ छियै अपने
हँ हँ चिपरीयो पथ' परइया की कहू
हँ नीक यै ऐ सब काज नीक रहै छै चिपरी तिपरी पर खाना बनाउ दिन क तऽ वैह करैत हैब
इसभ रहैय छइ तऽ काजो चलि जाइया ऐं सिलेणडर के अकाली मचि जाइ छै तऽ फिर तऽ जारनि तारनि बारिशमे जारनि सब कहाँ होइ छै सभटा भीजे जाइ छै चिपरीए पथरी काज आबै छै
हँ हँ की करबै केना कऽ टाइम देखियौ केहन समस्या भऽ गेलै सिलेंडर बला से कहू आओर सभ तहन कहियौ अहाँके दाइ बाबासभ सभ ठीक छथि
हँ हँ हमरो दाइ बाबा सब ठीक छथि आम रोटी हँ माँओ ठीक छाइथ अखने ऑपरेशन भेलैया
हँ आओर सब तहन कहियौ
आओर सब ठीक छै आओर कहियौ अहाँ बिहारिमे अहाँ सब नहि गेल आम बीछय लै
नहि नहि गाम घर बेटी पुतोहु रहै छै तहन न हमसभ पुतहु छियै कतऽ जेबै बिछय लए हमसभ तऽ तऽ दलानोपर नहि जाइ छियै
हं से त' बात छै आ पहर अही अंगनामे देखलों हं कि दलान पर नहि जाय छै लोगक के कनियां सब त पूरा गाँव घुमेै छै
नहि नहि ओ हमरा सभके एखन जतह खानदानी लोग सब छै खानदान छै ओतऽ तऽ छैे बूढ़े बुजुर्ग छै ओतय तऽ नीक होते छै जे पुतोहु बेटी पुतोहू जते घर अंगनामे रहय तते नीक
सूट नहि पहिने छै आय
नहि नहि नहि नहि नहि अपन मिथिला के परम्परा ये साड़ी जे साड़ी मे शोभा छै से सूट सलवार मे की छै सूट सलवार तऽ कुजरनियो सब पहिरै छै ओसभ देखैत छियै कुजरनी सभके साड़ि पहिरैत
सेे बात तऽ अहाँ सहिेये कहलियै पर आइ काल्हि के पु तऽ ओ सब थोड़े मानै छै ओसभ तऽ सूट सलवार नाइटी इह सब पहि नहि छै
जकर जेहन सोच तकर जेहन विचार आ की कऽ सकैत छियै
बच्चा के मुन ठीक अछि
हं ओकरा एखन दाँत होइ छै तऽ की कहू पेट झर्री लागि गेल छै किछु खााय छै पेट झैड़ जाइ छै
खिचड़ी खुअबियौ न खिचड़ी
नहि खााय चाहै छै खिचड़ी पिचड़ी मर सटका बना क दै छियै खिचड़ी बना क दै छियै किछु नहि खाय चाहै छै खाली एखन हमरे दूध पर रहै हँ बड दिक्कत छै छोट बच्चा वाली के तऽ भए जाइ छै
से तऽ सहिए बात कहै छी अहाँ छोट बच्चा के तऽ आ और भ जाइ छै दिक्कत खाना आ बनबै छी
अ यै तऽ कहै छलहुँ हेँ दूध ला महींष कटा महींष य
उपर त्पा पाँच टा महींष अछि दूटा गाय अछि बछड़ा अछि
तऽ बड़ मालजाल भऽ जैत हैत
हँ दूधो बेच दै छियै कतेक कतेक कत कतेक गोटा पीबे करबै दूध दही कतेक खाइते छियै ताहिसँ नीक दूध
नहि नहि ओ बेचब तहन ने कनि ओकरो हेतै माल जाल में कम खर्चा छै बड्ड खर्चा छै माल जाल में
घी होइया तऽ घीओ बेचै छी
नीक करैत छी नीक करैत छी बेसी घी हयत तऽ कनि हमरो कनि देब
हँ हँ किया नै हाल है आउ ने अहँ देब अहूँके
हँ हँ हमरा तऽ कहै छी कोनो जाल मे फसल छी छो छोट बच्चा य घर परिवार ये चारू तरफसँ फसल छी
दिदि नहि करै छथि काज धंधा
दियादिनी दियादिनी रहै नहि छथिन ने ओ कनि बाहर भीतर घुमलथि घुमलथि फिरलथि से छथिन की कहू सब बात तऽ नीके छै बेजाय अछि
से त अहाँ सहिए बात कहै छी
तहन कहियौ
हँ की कहू अहाँके इहे सब होइय फेरसँ मौसम देखै नहि छियै केहन होइ छै खूब बर्षा लागै छै तऽ खूबे बर्षा लागै छै से गर्मी कऽ दै छै तऽ उसनहे लागै छै
के दियाद मे उपनयन छलए
हँ आइ ओ छलै काल्हि छलै भीख
आ भीख नहि होइ छै ये पाग भीख नहि होइ छै उपनयनमे होइ छै जनउ संस्कार होइ छै
हँ हँ से तऽ बुझलियै काल्हि कतेक कतेक अंगना मे एकादशियो जाग भेल छलै गेल छलियै आर दिन में भीख दऽ के एलियै आ फिर साँझ मे गेलियै एकादशी जाग देख लए भै राति के होइ छै ने एकादशी जाग ओहि दिन भरि राति जाग पड़ै छै
अच्छा
हँ
आओर सब तहन कहियौ
आओर सब ठीक छै हमूँ आम रोटी खायब बुढ़बो बुढ़िया के देबै आ फिर घर एक काज धन्धा कऽ कऽ
हँ आब तऽ अहाँके बौआ सभ इसकुलो जाइत हेता
ह एकटा छै बारवामे एकटा छै दसमा मे
अच्छा हँ हँ
हँ अहाँके बच्चा कतेक साल के अछि
तऽ एके बरखके य एखन चलइ य
चलै छथि न हँ
बजै छथिन कहै छथिन जाइ छी आबै छी
आ धीरे धीरे बोली फुटतै धीरे धीरे जत जतेक बजथिन ने ततेक बुलारी फूटतै
कह छथि नानी नाना जी तहन सब बहुत शराबा बजै छथिन पर सूग्गा जेना बजै जे अहाँ बजबै से अहाँके रिपीट कर बजऽ लागत
आइ काल्हि के आय आ काल्हि के बच्चा सब तऽ बड़ तेज निकले छै बस पेटेसँ सीख कऽ आबै छै
हँ से बात तऽ अहाँ सहिए कहलिय क कहू आओर सब तहन कहियौ
हमर जे बेटी के बच्चा छै एक्के साल के छै पर ओ जे छै टिपटटाप वालला फोन तमे सबटा चीज देख ले छै
बुझियौ
हमरो फोन लगा दै छै
म तऽ नीक अैना बच्चा अपन बात कऽ लैत हैत नानी नानी कहैत हैत
हँ नानी नानी नानी माँ कहै छैथ नानी ही ने माँ कहै छथि हमरा
ह अहाँके बेटी के सुनैत एतै ने माँ कहैत तऽ ओ बच्चा सब कहलो हम हमरो बौआ सएह छै ओ सूगा जेना कहत
बौआ जे छै नथिनी से त पुछु ने ओहन बच्चा तऽ आइ तक देखबे नहि केलहु जेहन ओ
हँ होइ छै कोनो कोनो बच्चा
हमरा सिखेत माँ ई माँ उ एना एना सिखाबै छै
नहि हमर बौआ तऽ एते नहि बुझै छै आ कनी मनी बुझै छै तऽ अपन कनि मनि हमर जे बहिनके कनि बौआ भेलैए पितियोत बहिनके से बुझियौ तीने महीना के छै खूब मूड़ी तूरी झिलयत ह तत बोलारी बुझत बड् बूजहइ छै
अ आहा काल्हि के बच्चा सबके बाते जुदा ओ सब पता नहि पेटेसँ सीखकेऽ आबै छथिन सबटा चीज ए
चलियै
हँ भए गेलै
हूँ
पाँच साल भऽ गेलै उपनयन भेल जखन साते साल के छलै तखने भेलै
नीक केेल भऽ गेल तऽ सेहो सब
से लख जाइ छै एक बेर बच्चे मे कल रहउ ने जनउ तऽ एके बेर चेन भऽ जा जा
हँ हँ नीके छै आ और सब आओर घरमे सब ठीक